हेलो!
हेलो हँ। हँ, आ रहा आवाज बोलियोक, नमस्ते!
हँ नमस्ते! हाल समाचार ठीक यऽ न?
हँ, ठीक।
खाना- पीना भऽ गेल, हमरो हाल समाचार ठीक या
पढ़ाय कर के लेट के उठै छैय, साढ़े सात बजे चार बजे उठबे करलौ झाड़ू -उड़ू लगेैलौ पढाय करे
ओ पढ़ाय चलैया ने। एक दिना आरो बात भेल छलै न तब हमे लग लगेलौ त आहाँके काॅले नै लागल।
नै रहल अपने के बात होल एक बार ओकर बाद हमर कार्याके बाते नै होल केकरो।
तब न हमर टाक्से कम्प्लीट नैय भेल।
हँ तब हमरा पता चललै कि दुनू बगल के कॉल लगेै के चाही। बोलिये, खाना बनबै छियै कि अपने।
और सब बताउ।
अपने खाना बनबै छियै।
हेलो।
हँ।
बताउ।
खाना बनबै छियै अपने। हँ। खाना मम्मीये बनबै छैय हमे घरके काम करलौं।
हू।
अपने बनाय रहलियए खाना नै।
हँ भुुजिया बनबऽ चललौं सभचीज बनिए गेलय।
गर्मीये बहुत सारा।
हँ।
बहुत जादे हद पार कर देलक गर्मी।
एक चीज तैयो अभी कुछ दिन और गर्मी करतै न्यूजमे आयल छैय से।
हँ गर्मी त अभी होय। जब तक बारिश नै होत न गर्मी होइते रहत।
बारिश होत तभिए मौसम ठण्डा होत।
हँ। की बोललियै।
कहलियै अपना घरमे कि मोबाइल छैय।
केकरा घरमे। एके गो मोबाइल कथि ले ढेर सारा मोबाइल छैय।
त सबमे चलबै छियै कार्या एप।
नै सिर्फ हम्मे जुड़ल छियै आ हमर बहिन भी तऽ वहां जुड़ले छै उ उहो से तऽ अहाँके बात भेले यै तै मोना से, गेलय नै मिस्टी हां।
हूं। हां होल राएत बात दस मिनट दस मिनट होल तब फेर एक फोन से उ करलक करलखिन्ह फोन तऽ ओकर बाद आ आठे मिनट होल कइट गेल रहय तब इधर नै भेल।
कुछो नै आय गेलौह तै की पहिला बेर बात केलियै रह
हां उ नम्बर से पहिले बार बात होल रहय।
तैं चलते दोस दोबारा बेर बात हैत नै तऽ आय गेल रहत रहय
हुं नै ऐल तब घूमय-उमय लै नै जाय छीयै? घुमय लै नै जाय छियै।
हम्मे तै अभी हाल फिलहाल घुमय लै कहु नै गेलियै अहाँ?
नै सोचि रहलियै हें जाए तै नै छियै अभी घरे मे पढ़ाइ-लिखाइ करय छीयै। उहो में एत्ता नै गरमी छै गै। जाय पड़तै तें कहीं ठंडा जगह पर जाय पड़ते ओकरा लिए रुपो तऽ चाही नै
हां से तै छै।
हूं।
हुं गर्मीए बहुत छो ओय दुआरें नै कही जाए छो। घर से तै कोच चिंग जाय मे मोन नै करय हें एतय गर्मी में अपना मन से नै रहय।
कोचिंग कम्पटिशन के तैयारी कोचिंग जाए छियै।
हां पैकिंगो करय छै। पैकिंग करल लै जाए छै नै
अधा अभी जे एलय हें बात बराबरे परले।
पता यै।
से मारय लागलय।
अहां कहाँ घर भेल।
अहां बताव
ब हमर बेगूसराय मंझौल।
बेगूसराय मंझौल अ
ह
पुर वहां से शायद आठ किलोमीटर के दूरी पर मंझौल छै।
हँ तकिये दूर
हू।
अपने त आर- सीएसे ने कॉलेज से करने हेबय ग्रैजुएशन।
नै ग्रेजुएशन हम नै केलियै।
ओहो नै कर तब कियो करलिये है
आइ-एस-सी करिके पढ़ाई छोइड़ देेल छियै, फार्म उड़ भरने छियै आउ जादा कुछ नै आइ- एस-सी कऽ के छोइड़ देने छी पढ़ाई, ग्रेजुएशन नै केलियै।
पूरा करू।
हमर त शौके रहलै हन
अड़तीसगो है टास्क सो पूरा कै गो होल।
उनचालीस गो छैय अड़तीस गो टास्क शो होय रहल छैय।
नै हमर त अठाईसेगो छैय चौबीस गो टास्क पूरा होल है।
आब देखियौ।
रूपा कता आयल।
रू-पा आबि रहल छैय।
दूओ रुपया नय आयल।
नै रूपा- उपा पेमेंट नै गिरल छैय हमर बहिन बतेलकै मतलब पेमेंट मे जाय क बैंक खाता नम्बर डालऽ रहै छिकै यानि कि खाता नम्बर डालबै न ओमे चेक करऽ पर ओते अहाँ खातामे सब। आ ओकर बाद अगर होतै तबे दू रुपाके पहिले पेमेंट डालबै।
आ। अहाँके पहिले तहन नम्बर नै डालबे केना रुपा ऐत नम्बर डालबै पहिले तभिये ने, हँ ओहे ने।
उतना होत उतना सात या चौदह दिन बाद कहीं पेमेन्ट आ जाइ ज्योति के नाम
हँ अभियोको अभियो जे बात करै छी ने सब पाई एक सााथ जोड़ क आ जैत, नम्बर वहां आइ डाल देबै हम। पेमेंट मे जाइकऽ आब अपने चलबै छियै अपने फोन स।
गड़बड़ छैय न मोबाइल नंबर मे किसी और के नाम लिखाई छैय। पहिले ठीक करेबै मोबाइल नम्बर ए-टी-एम से मोबाइल नंबर जोड़ेबै तब हेतै न ने त गड़बड़ भ जेतै तब की। करबै।
ओ हसबैंड बला
इ बलामे ओइसे थोड़े ने होइ छैय।
तब करबैयौ कोनो एक दिन जा करबाय लियौ। एक दिन मौल जाके ।
हँ हमरा ओगताईए बला छैय।
हुं।
एकरा त मारितो रहे छै कैय मिनट भेलैन देखियौ तऽ।
आठे मिनट।
ह। दू मिनट पूरा कऽ लिय ओकर बादे कॉल रिसीव करबैय। हु मिसु के मिसु के छै खाली।
बोलना हमू करेब ने त अपने उठयबय। हेलोउ।
अच्छा।
हूँ।
किछु बुझाइत नहि। ह। दू मिनट बादे करबै ठीक ने अहाँके कॉल कटत ना तकरा फोन क क हम अपन बहनके कैह देबै ओकर बात की।
हूँ ठीक।
नय त फेर बात करै घरि फेर कॉल आयत ना।
हूँ।
जहिया एतनी भेलै।
अपनेसे पहिले अपन एकाउंट से लिंक करबै ने तभिए फायदा होत नहि त लिंक नहि करबै तब कोइ फायदा थोड़ी होत।
भइ।
ह। कहाँ तऽ आजकल
हेलोउ।
हाँ बोलियो।
हम्म खाना बना रहलियै हें कि अपने एते देर से।
हूॅं बना लेलिये।
हूॅं होइ गेल दस मिनट।
कुछ देर और जैल दियऔ ना।
हुम्म।
कियाकि पहिला काॅल कतेक के होइ छै? दस मिनट होना चाहीये दोबारा काॅल एतै तऽ पाँचो मिनटमे टास्क मिल जाइ छै।
हँ।
जैसे हम इधर से केलहु ने दस मिनट मे टास्क मतलब आयत। आ अहाँ उधर से करबै तऽ पाँचो मिनट मे आ जायत बुझलियै। आब एगारह मिनट पूरि गेल काइट सकै छि।
ठीक छै।